की यौ भास्कर जी फोनो नै करे छियै अहाँ तऽ यौ बड़ क आदमी भऽ गेल छी
की फोन करू हमर तऽ जे से जानबे करे छी बाल बच्चा वाला बात बुझलियै कि नै
से तऽ हम बुझे छी अभी लागेए सुतै कऽ उठलौ है
हँ एखन तऽ उठबे केँ हमर बेटी केँ मोन खराब छलै बुझलियै
अरे नै फीवर तो ओकरा वायरल फीवर भऽ गेलैया बुझलियै की नै हु आब ओकरा लऽ जाय पड़ते हमरा एतय तऽ ईलाज हेते नै हम तऽ हम तऽ इमहर मधुबनी उधबनी में इलाज करबेबै नै न हम नै नहि हम सीधा दुवई मे जेबै दुवई मे एहिमे हमर एकटा मित्र छथिन हू जम जम जे छथिन हा हमर मित्र हमर मित्र भेला ओ ह हुनक कहबै अहाँकेँ नाम सुनने हेबै बड वायरल छथिन ओ
ह ह सुनलियै केना नहि सुनबै
हा तऽ ओ हमर मित्र भेला तऽ ओ हमरा कते दिनसँ बजैबतो छैल।
ओ।
तऽ ओहेकात जैबे।
काइल राइत मे कि सभ भोजन भेलै।
राइत मे खेलौ अहाँकेँ जे छै से भात। दाइल घी आलु के तरुआ।
एह एह
हू अस
एह तब तब जा
नहि नहि काल्हि राति मे पवित्रे खाना भेलै जे छै से हू तऽ आर सभ सब अहाँ कहू
ओर सभ तऽ बढ़िआ यऽ अहाँ अपन कहू
आए ई घर गौशाला चौक वाला आठ बीघहा बेच देलियै अहाॅं हमरा पता लागल।
हाॅ यौ बेच देलियै अहाँके आय पता लागल कहिया ने बेचलियै आठ आठ मे
कते पाई मे।
आठ लाख में।
है आठ बीघहा आठ लाख में यो आहाॅं कनी।
नै नै कहलियै कि सस्ता मे कनि दान पुण्य कऽ दै छियै
अच्छा नै तऽ हम तऽ इहो सुनलो कि डोनेशन मे अहाँकेँ दिआ ने।
हा ओ सभ करैत रहै छियै हम अहाँकेँ पता हैत न।
हु हमरो तऽ त चौदह बीघहा छलै या शंकर चौक वाला। हु तऽ ओ जे छै से आहे के। कोनो ए भागिनी के ओकर
हा
वेहे जे छै से जमीन तमीन ओकरा चाह छलैय भछी मे ओकरा हु कहू ने अहाॅं।
नास्ता पानी भऽ गिलै।
नैय नास्ता पानी कि हते एखन तऽ बस एतहि बैठले छियै।
अभी उठबे केलियेय कि
हु हु अखन तऽ उठबे कतियै।
एते लेट किया यो।
अरे लेट वला गप्प नहि देखियौ तीन चाइर बजे तक बैठिके आब टेशन ने भऽ जाय छै यौ।
हाॅ अवस्था भेल नै आब अहाँ सभके।
हु अहाॅं के बेटा ठीक अछि।
हा गेला स्कुल आय।
अच्छा आ बेटी।
हु बेटियो के भेजलियै स्कुल।
अच्छा कोन इस्कुल मे डाल लियै।
आइ पी एस मे डललिया।
अच्छा आइ पी एस मे
हाॅं।
हुं।
आ कहलौ हें की गाँंव के हाल चाल की सब अय यौ
अते दुर नै डाल चाही यहाॅं के।
हाॅं हम सोचै छलौ अहिसॅं कनी ज्ञान लऽ लिअ तैके बादे करू।
हुं हुं हुं हुं नै किया की ने कियाकी नै बुझलियाय।
हूं हूँ बुइझ गेलियै हम।
बच्चा के दिक्कत ने भऽ जाइ छै,
हूँ आब ई छोट छै न
हूँ बच्चाक दिक्कत को क मे बे के
बेटी के डाललौ हें चरमा चारि मे आ बेटा के डाललौ हें आठमा मे
नै नै ठीक अईछ नै नै ठीक कोनो तरह के दिक्कत हेतै तऽ हमरा खाली कैह देब बगले मे एछै तऽ कोनो दिक्कत नै छै
आहाँके संगीता के की हाल यै
हुं अय।
आँ संगीता के।
नै ओतै रहै छै। ऐ ऊं। बता
एह बाप रे बा अहू लेकिन जे कहऽ लागै छियै न
नै ओकर तऽ बआ भोल रहे
चारिटा किया दसटा कऽ दिअ न
नै नै सही मे कहि रहल छी मंसू जी
हूँ।
हूँ ओकरा तीनटा ढाया पुटा एछ
कतके छै लड़का
हूँ नरका एत के अहाँ के सरसो पाही के
ओ सरिसो पाएह, तब तऽ अपने यइ तब
हूँ हूँ हूँ लरका पाय बला छै
ओ तब तऽ रखने हएत फोर्चुनर डिफेंडर सब
नै फर्चूनर कहाँ स नै नै से अथी देखियौ हूँ
नास्ता की सब बैन रहल अई
नाास्ता मे अहाँके अथी बनि रहल आ अहाँके चिकेन फ्राय
एह एह तऽ आबू की
हूँ हूँ आईब जाव अीही के तऽ घर एछ
हमर घर केनायै हमर घर रहता तऽ हम एतऽ रहतौ कि अहींके घर पर रहतौ
नै यौ अहींके घर अछि अहाँके आइ तक मना करब हम
से तऽ अहाँ तऽ मना करब तऽ लात जूता खायब,
अरा जुता खा
हा
अरे नहि मित्र देखियौ उन्नीस सए सैतालिस से अपन दुनू मित्र छी,
हू।
उन्ननीस सए सैतालिस अल को अख तक मे कखनो एहन गपे नहि भेल रहे अपना दुन हँ हँ ह अिका
हेलो।
हेलो।
कहू
यौ मीथा
ह कहू ने भाषा कहू ने भाषा
मीटा
भाषा कहलँ है कि खाना के कि व्यवस्था छै।
ईश्वर ही मानसी छीय
हा भाष जी कहलहु अहाँकेँ खाना के व्यवस्था करू कनिक
देखियौ मंसीजी एकटा गप अहाँकेँ कहू
कहू न
मेन जे गप छै ने हमर वाइफ गेलखिन या कनि नहियर
ओहो वाइफ कि कनिया
वाइफ
ओ मतलब कनिया नहि
हा कनिया जे अहाँ बुझू ह हमर मदर इन ला के कनि जे छै से मोन खराब छै बुझलियै,
ओ ह हमरा पता चलल छलए बतेने छले हमरा राकेश जी।
अच्छा आ ओ फुलरा निया काकि किआ हल
कुलचनिय काकी आके काल्हि फोन केयने छलए
हू।
हू कहे छल कि देखियौ ना गाव बड हो हल्ला भए गेल छै हमर बेटी बेटा चलि गेलै बाहर कऽ सभ हो हल्ला करे जाइ छै ओ छौड़ केना चलि गेल बाहर। ओ जाय वाला तऽ अइ ने बाहर
एौ मुकेश वा जे छैला
ह
सुनै छी कि ओकरा जे छै से विहा तिहा नहि भऽ रहल छिय
देखिऔ बड़का भाय के आयल छले लड़की देखे ल
हू।
ह तऽ बगलवाला देखियौ ई सभमे तऽ चुगली तऽ करबे करे छै सभ कल कॉलनी वाला कहि देलकै लड़की वाला के कि ई जे लड़का ये मुकेश बा के भाय से खूब एकदम मतलब। सुनाई नय दै छै हुनका कनि कम सुनाई देय छै
हू हू ह
लेकिन लड़की वला के तऽ लड़का पसंन्द आबि गेल छलै आब कॉलोनी वाला सब कहि देलकै तऽ आब केना करते
नय नय ठीक देखियौ गप तऽ ठीक बभुजालिये कि नय
हँ
गप तऽ ठीक अछि ह लेकिन देखि यौ ह दुनू देखियौ एकरा सबके हमरे सबके एहिमान स जी अहीं के कटा के हमर बेटा के कुछ मटी करबा दिअ तऽ अहाँने कुटुमटी करबा देतियै
केना नय करबेबै
लेकिन जे छै से ओ सब केने कि अपने करब आ बात ओ सब बड़ छुपत कह अहाँके पतो नय लाग देत लड़की बला आयल देखऽ ल
ह अहाँ के कहत की नय आयल छले आ दोसर के कहत आबि गेल छै फिक्सो भऽ गेल छै अहाँ के
हु हमरा तऽ बतेबो करत से त हम नय जैब हीमंसू जी अहाँ जेबै
से तऽ पता यै अहाँ सबके
हु
आ सुनने छलहुँ कि अहाँके सबसँ पहिला मतलब खाना जे खुआबै छै बच्चा मे से सबसँ पहिल अहींके खुएने छला मुकेशबा
के
मुकेश
अच्छा हुहुहु
बच्चा में जे खुआबे छै पहिला बेर
मुकेश मुकेश हमरा तऽ बहुत सोत है यौ।
हँ
ओ की कहत हमरा ओकरा हम पूरा मे खो खनेेने छी अहीं गुंडस के ने खेलेने छियै
हँ
ह तब ओकर की हाल छै यौ
ककर
अहाँ के भैयारी के बसंजी के
ह सब गेल अछि साउथ काज पर गेल अछि
आ तऽ स बिहा तिआ केलक या सब अपन दिन दुनिया देख रहल अछि ह आब लोक के कहाँ।
आ अहा के प्रिन्स के हाल की ये।
हमर परल के की हाल रहते ओ जे छै से बिहा तिहा क लेलक ह।
कहै छी अहाँ के की, कहै छी अहाँके कि करबा दियौ ओकर बियाह तऽ से तऽ करबेबे ने।
देखियौ हिमांशी जी बुझालिये हम कहि रहल छी केकरो पर एहसान नय करा चाही ओ किया कि आइ कऽ देबै कार बिसरि जायत।
हू
इो अपन। आ आइ काल्हि के दुनिया मे अपन भयो बाबज अपन नहि होइ छै। बुझलियै कि नहि बुझलियै।
देखलियै कि नहि अभी एगो आ बेट। कुट्ट जे छै अपन माय के जे चक्कू जे भोक देलकै या।
चक्कू ने ओ जे चल ने अथि राकेश जे चल। कोनकम के राजेश
ह
ओ राजेश हमरा पूर्ण केलक के हमर ओकर। कि कलकै ने यौ एकर जे ए जे पहिल बआ। भेले हा से आर मुहिनी। मने पात मे ब्रेड मार देलकै कनिया।
बाप रे बाप
तऽ ई तऽ मरैत मरैत तऽ बचत ह हू हू हू। ओहि ओकरा तऽ मेने पर्त मे झलना ज बे आ तऽ। केना आबै हम करिय नहि भगो भगो ओकरा तोरा तऽ बुआ। कुलक्छिनी आबि गेलौ घरमे।
ओ ओर सभ कहू नहा लेलहुँ।
नहि एखन तऽ उठबे केलहुँ हँ एखन अथी पूजा पाठ करबै कनि।
तऽ स्नान करबै तब ने पूजा पाठ।
नहि स्नान तऽ करबे करबै कनि मंन्दिर उदिर साफ। क ने भै।
हँ।
ह ओकर बात नेहैब
अच्छा।
ओकर कि हाल अछि।
ककर
आ रेवंता के
रेवंता के काल्हि देखने छलो ओकरा चारि चक्का चलाबैत एकटा। आ देखलहुँ हे ओकरा कि लगेल सुनू ने घर मे लगेलक आम के गाछ दूगो आ एगो जलेबी के गाछ
ओ तऽ मागि तागि कऽ चारि चक्का चलबैया ओकरा कथी क
आ सुनू ने ओ लगेल कऽ